की करै छियै
देखथून ने बैठल छियै नहा कऽ
ओ पूजो पाठ करै छियै अहाँ
हँ पूजो पाठ करै छियै उ तऽ भोरे कऽ लेलियै
कोन भगवानके सभसँ बेसी मानै छियै अहाँ
हम शिवजीके बेसी मानै छी आओर हमरा ओतय एखन छूतका छै ने तहि दुआरे हँ एखन छूतका छै ने तहि दुआरे एखन नहि करै छियै पूजा
कथि के छूतका पड़ि गेल छै बौआ उौआ भाएल छै की केकरो
हँ बौआ भाएल छै चाची के
हँ तऽ ओहिमे तऽ नहि हे भगवान भगवान छू केलक
हँ नहि करै हइ अहूँके पता ही हायत
हँ हमरो सभमे नहि होइ हइ
हमरो सभ मे नहि होइ छै
ओटी पर ओहि सबमे हम नहि छुयै छी भगवान के
हँ तऽ हमहूँ सबके नहि छुए
आस पासमे कोइ मंन्दिर है शिवजी के भोला बाबाके अहाँके ओतऽ
हँ मन्दिर दै- हूँ
जाइ हबी पूजा पाठ करऽ
हँ चलि जाइ छियै जेना कोनो खास दिन रहै न सोमवारके
बड्ड आदमीके तऽ देखै छियै आइ काल्हि हर सोमारके सोमवार जायत शङ्करजीके मन्दिरमे पूजा पाठ करऽ
हँ हम बहुते आदमी जाइ हइ
हमरो सभके मम्मीके गैल छलियै तऽ देखै छलियै हर सोमारके सोमार नहा धोआ कऽ घरे पूजा पाठ कऽ लै छलै मन्दिर चलि जाइ छलै करै ला
हँ तऽ निम्मन रहै हइ जाइ के चाही सबके
छियै एतऽ मन्दिर मठ बनल छै बड बड़का लेकिन हमसभ भी नहि जाइ छियै ओते नहि निकलै छियै एत
ह तऽ ककरो ककरो नहि टाइम मिले तऽ नहि जा प
हँ तऽ हमसभ नहि ओते निकलै छियै ओहि कारण नहि जाइ छियै
ओ कोई नहि घरेमे पूजा कऽ लिहन
घर मे रखने छी भोला बा के शिवलिंग ओहि पर जल उल ढारै छी चढ़बै छियै आओर भी सभ भगवानके फोटो सब रखने
तऽ भन्ने घरोमे ठीके रहै है
हेलो
हँ आवाज नहि आबै है
हँ अबै है
ह
अहाँके दादी बीमार छलखिन की हाल है हुनकर ठीक छथिन अभी
हँ ठीक छथिन कनि मनि बमारीके पते नहि चलै हइ कि बिमारी
ओ बड्ड दिन से बीमार छै छथिन सुनलियै लेकिन की करी हमस बुझलियै दूर छथिन कि नहि जाहोवाला तऽ नहि कि नजदीक ही चलि जेतै
हँ गाँवमे एथिन ने तखन देख लेथिन
हँ गाँं एथिन तऽ गाँंव नजदीक कुछ पड़तै ओतऽसँ तऽ चलि जेबै ओतय जा कऽ भेंट घांट कऽ लेबै
हँ टाइम नहि मिलैत हैत ना तै दुआरे
ह टाइम की मिलतै देखे छियै कि ओ तऽ गर्मी एते है ऊपरसँ काम धन धा घर के पूजा पाठ हँ बच्चो छियै सब देखऽ पड़ै कि ने
हँ आरो
भगवानमे विश्वास करै छी कि नहि आहाँ सब
हँ कएलै नहि करै छै तऽ तहि दुआरे तऽ पूजा करै छ
हँ यै एगो आस्था बनल रहयके चाही पूजा पाठ करला से ने मन मनो मे आदमी के मोन देखबै की एकदम अच्छा अन्दर से लागत
हँ पूजा करैसँ मन शान्त रहै
हँ शान्त रहै हइ अन्दरसँ अच्छा अच्छा लागत की हँ
हूँ
आदमी के तऽ देखै छियै मतलब एगो की हइ बुझलीयै
हँ कोइ कोइ नहि मान हइ तऽ भोला बाबा त इने त कोनो भगवान थोड़ी कहै कि हमरा मान नहि मानवै तऽ प्थर छी नहि मानवै तऽ भगवान छी
हँ उहाए बात छियै हमहूँ मिलाक देख लेने ओने नहि करी ने तऽ मन दोसरे बुझाय तऽ म-माथा भारी भारी ले- लेकिन अब करै छियै तऽ मन शान्ति जंका बुझाइ हइ
हँ हमरो क हमरो बुझाइत रहै
हूँ अहाँके मम्मियो सब करै छथिन हथिन के
हँ हमरा घरमे सब करै
तब तऽ सावनो आबै है सोमारी करै छियै
हँ करै छियै हँ सभटा नहि करै छियै पहिला करै छियै लास्ट करै छियै सभटा नहि भऽ पतै हमरा
ओ तऽ हमहुँसभ तऽ ओहिना करै छियै सबटा मम्मी कहलकै कहिला करबिहीं फर्स्ट वला के लेब लास्ट वला क लेब ओहि स भ जाइ हइ
हँ अब नवरात्रिओ करै छी अहाँ
यैय नवरात्रि तऽ हमरा बड़ मोन करै हम सभके देखेके तऽ बड्ड कलके बिआह शादी तऽ हमसभ नहि केलियै लेकिन एक अष्टमी जे होइ छै कहल जाइ छै फल मिल जाइ हइ
ओ अष्टमी केलासँ नओ दिन के फल मिल जाइ हइ
हँ अष्टमी अहाँ करबै तऽ अहाँके सब चीज के फल अष्टमी केला पर मिल जाएत हम सभ हेलो
हँ अवाज कटे छालह
कहली हँ ब-बड आ- आदमी किन के जे पहिला दिन होइ हइ एकम जेकरा कहै हइ बड-बड्ड लोको उहो करै हइ आ अष्टमीयौ करऽत पहिला अष्ट- अष्ट्मी क लै हइ की ने तऽ नओ दिन के फल मिल जाय हइ
ओ तऽ ई तऽ ठीक छै अहाँ करै छियै
हँ यै हमहूँ करै छियै अष्टमी करै छियै
हँ त नीक नीक बात छै करैके चाही
हँ नवरात्रिोमे सभ कोनो कोनो फलाहारी केलक कोनो कोनो एक बेर अरबा अरबाइन खेलक सभ तरहके होइ हइ की नेे कोनो कोनो सेन्दा नमक खा कऽ रहै हइ सभ तरहके सभ करै छै
हँ
कलसो लोक कलसा लोक बैठबै हइ बड आदमी कलसा नहि बैठ-बैठेलक तऽ ऐसो सहै क रहि गैल
ओ नीक मेलो लगै हइ लास्ट
हँ दुर्गा मेला लगै हइ
हूँ जाइ छियै मेला की नहि
हम सभ ओ- -त्ते नहि जाइ छी एक दिन गेली नौमी के काहेकि अष्टमी के तऽ सहल रहै छियै की ने
हँ हँ
तैयो अष्टमीके सहल रहै छली तऽ मम्मी जाइ छलै देवता मतलब पूजय लाए दुर्गाजीके गोसा पूजि कऽ अष्टमीके सहलमे पूजयके चाही
हँ
हँ
ठीक
आ-ओहिके चलते मम्मी जाइ छलै आ हमसभ मेला घूमय लाऽ नऽमीके दिन जाइ छलियै लास्ट दिन
अ-तऽ बड्ड नीक लगैत हाएत मेला हम तऽ नहि गेल छी
हँ-अ ए- -क जगह थोड़ी रहै हइ हर -हर मतलब सब कुछ दूरी पर बहुत सब-
कत- -है आवाज
आवाज नहि जाइ है
हँ आबै है अबे
कहली हँ कि बड्ड जगह लागै हइ मतलब अलग अलग सब मूर्ति सब सब रखने रहे हइ सजेने रहै हइ बड्ड मेला लागल रहै छै
हँ तऽ बहुते अच्छो लगैत रहै देखेमे
हँ अच्छो लगै हइ पूरा मार्केटे मे चमिम चिमचिमिया कथि कथि सब लगा के एते नीक सजा दै हइ की मत पुछू
हँ
हँ बड्ड नीक लगैत रहै हइ आ नओमी के दिन बड्ड भीड़ो रहैत छै
बौओ सब जाइ है घूमे लाए
हँ पूरा घर बर के सभ लोग जाइ छै पूरा घर भरऽ के जाइ छै
ओ भनने चल जाइ हइ टाइमो का-कटि जाइ हइ
हँ साल भर के रहै छै आदमी दर्शन मेलो घूमे चल गेलक ओहि बहाने स दर्शनो भऽ जाइ छै दुर्गा जी के
हँ
तऽ एमरी चलबै की ने अंहूँ
हँ तऽ एबेरी हम आयब तऽ चलब
ठीक है तऽ अहाँ आयब तऽ हम फोन करब अहाँके चलब अहूँ ठीक छै की ने
ठीक ठीक कऽ देब फोन
ठीक छै राखू